हा आवाज़ अचे थो।
आवाज़
तांखे अचे।
हा-हा अचे ती थोरी घट-घट ती अचे हाणे सई आ।
हा-हा ॿयो ॿुधायो?
सॿ बढ़िया।
हा सांईयासि मैं सांईया ॼी महिर सॿ हले थो सुठो हले थो। हम
हलण खपे भई सॿ सुठो हलण खपे सॿ ख़ुश हलण खपन।
सई ता चओ, सई ता चओ।
बिना महर त असां हली ॿि सघूं हिक पल ॿि हिक मिनट ॿि।
सई-सई ता चओ सई त चओ उन ॼी महर ह। हुनन सां चढ़न आ न रखो त साईअ ते पाणी पूरी कंदो।
हा विश्वास रखणो पवंदो आ मुश्किलूं त मुश्किल त सॿ में ईंदियूं आयन।
हा विश्वास। विश्वास खपे। चवंदा एन असांखे, विश्वास करण घुरजे असांखे त उन बाबत ही सभ
हा
हले थो सभ हीउ, ॾेई हले सघे थो। उनजी महिर असांखे खपे।
बिल्कुल
ॿयो ॿुधायो?
सही आ।
हूं
सभ बढ़िया, तहां ॿुधायो, अॼ केड़यूं केड़यूं रांदयूं खेॾयै? तूं शाम जो वेंदी अईं न, खेॾण रोज़?
हा, हा ईअंई रांद
त, तहां ॿुधाईंदा कर, इअ रांद घणो करे छोकरा अएं मैहदान या घिटियुन में कंदा आहिन। हीअ रांद, ॿिन काठ जे लड़कियुन सां कई वेंदी आहे, हिक इटी, ॿयो ॾाकर इटी खे हिक नंढ़े काठ जे टुकण मां ठहयल हूंदी आहे, अंएं ढ़करु अटकल हिक फ़ुट लंबी काठ जी लकड़ी हूंदी आहे। रांद करण महिल, ज़मीन में हिक निंढ़ी नंढ़ी खॾ छोटे इटीही रख खी ढ़कर सां ज़ोर लॻाए इटी खे उड़ाइण जी कोशिश कबी आहे, गिटी हवा में उॾामीं पवे वञी पवंदी आहे, पर वारो वठंदण वार जेकॾहिं उॾामदण इटीअ खे पकड़े वरतो त वारो टिकर वार आउट थी वञे। न त, एटीअ जो मुफ़ासिलो ॾकर सां मापीबो आहे, इएं चई बटक लेन मू नार आर वेई यार अ याने हिक ॿ, टे, चार पंज, छ। इन मुजिब एटी उन खंड डाह फिटी कंबी आहे माफ़ कंदे जहिं लफ्ज ते डक्कर पहुंते हू मुजिब अस ते ठूट ते पेरन ते आॾयुन ते वंगरनि इटी रखी ॾकर सां ढक हडी इटीअ खे उॾाइबो आहे। त इनखे इटी डकर चइबो आहे। तां कॾई ॿुधो आहे इटी ढकरी रांद?
हा
हा मूंखे त ॾाढी वणंदी आ, असां हा क तव्हां कॾहिं कयो हुस खेॾो आ रांदि कई तई? इटी डकर वारी।
हम्म- हम्म असां त ॾाढा नंड कॾंहि -कॾंहि नंढपण, हाणे त कॾहिं- कॾंहि कंदा आहियूं